हेलो
हँ बाजू
की हाल चाल अछि
ठीक छै ठीक छै हमरा तऽ तऽ मैथिली तने कम अबैत छै बाजे थोड़ा बहुत बाज लेब
अगर हमरा साथ बचबै ने तऽ सीख जेबै अहाँ
हँ सीख जेबै सीख जेबै
हँ हँ आओर सब खाना पीना हम तऽ बिहार से छी हम मधुबनी से छी अहाँ कतय जे छियै
हम समस्तीपुर से छियै
अच्छा अच्छा गांव नहि जाइ छी अहाँ सब से
गाँ गाँव जाइ छी गाँवमे छी हम अ हमरा एक फ्रेन्ड हँ हमरा फ्रेण्ड है दरभंगा के वही हमरा ललन यहाँ पे
अच्छा अच्छा
हँ तऽ यहाँ पे कोई फैन सब छै ने तऽ हम करू तऽ हम अपन बैठल रहै छी
नहि नहि बहुत बढ़िआँ करे छी निक केलहुँ जे एहिसँ जुड़लहुँ जे मिथिलाञ्चलके आगाँ प्रोग्रेस हेतै
बहुत बढ़ियाँ काज केलहुँ
हँ आ काजो तऽ बढ़ियाँ छै सबके जे हइ से
जेकि अपन मिथिलांचल में होइ छै वएह चीज तऽ छै बाकी कहाँ के छै एहिमे अलत गलत वर्ड ओतऽ चीज किछु छै नहि सभ किछु अपन मिथिलाञ्चलसँ जुड़ल छी
मिथिलाञ्चल से जुड़ल छियै नीक नीक बात बाजयके छै
बिलकुल बिलकुल हँ तोन खाना पीना अहाँके भऽ गेल
भ गेल भ गेल अहाँ खेलिए अहाँके भऽ गेल ने त तऽ
हँ बौग गेली कि कही तोह नाम
क बोल
हेलो
आहां तहन की कहै छलियै
अच्छा आओर अहाँसभ समस्तीपुरमे छियै
ही जी समझत
ओ तऽ ओहो तऽ बिहारे भेलै मिथिलाञ्चले भेलै ने
हँ मिथिलाञ्चलेमे पड़ जाइ छै कुछ मैथिली कछु मैथिली पर जाइ छै
तहन तऽ अहाँ सब न ने दरभंगा सब त अबैत हेबे ने श्यामा माई मंदिर सब कि छथिद
हँ हँ सब हँ जा छियै जा छियै सब देखल छै
अच्छा ओसब तऽ आबैत हेबै मधुबनी आबै छीयै अहाँ सब जे काली मंदिर छै मधुबनी के
न मगबनी तऽ नहि नती
अच्छा एकबेर आबि कऽ देखबै एतेक सुन्दर छथिन ने भगवती
हँ सुनलियै तऽ काली माता के मंदिर छै वहाँ पे
अच्छा एक बेर एक बेर आब के देखै बहुत सुंन्दर छथिन भगवती काली महारानी
चलू ठीक है आयवला ठ दरभंगा आबे वाला छियै तऽ ओते त उधर घूम लेब
हँ हँ बिल्कुल अगर आयब दरभंगा तऽ बिलकुल श्यामा माई मंदिर ई सब घुमैत मधुबनीओ
घुमलियै श्यामा माइ मन्दिर श्यामा माइ मंदिर आर सब घुमल है नज हँ तऽ नीक है न तारामण्डल जे बनल है अभी नया मे
अच्छा आहांसब तारामण्डल मतलब दरभंगा के सीटी सब घुमलहुँ हँ बाकी एखन मन्दिर सब नइ गेलौं ह
मंदिर गेलियीहै श्याम माइ मंदिर गेलीहे
अच्छा आ तारामण्डल अपन दरभंगामे छै ओहो सभमे घुमलहुँ
ओ ओहो त घुमी ह अहाँ चली ह ने
अच्छा अच्छा आओर आओर कतहु कतौ दरभङंगा मे घुमलू
ओ दरभंगा मे बहुत छैओर जे यूनिवर्सिटी है
अ ललित नारायण ललित नाय यूनिवर्सिटी ज छै से
हँ हँ ललितमे आओर सब ह ओर सब तऽ जे है छै महल जे है राजा के
अच्छा ओ जे राजा के महले से पहिले छलै से मतलब कतौ जे जे दरभंगा मे फेमस जे मिथिलाञ्चलसँ जे ब्लॉग करै छै मतलब ओ सब पूरा अहाँ घुमि लेने छी
हँ सारा छै एकदम द
हँ बाँकी अहाँके मधुबनी आबयके य तऽ अहाँ मधुबनी आउ देखियौ आओर अहाँसभ बाहर कतहु रहैत छीयै कि समस्तीपुरमे रहैत छीयै
न न गाँवमे रहै छी
ह तहन तऽ अपन सभके छठि दिवाली ई सबके तऽ बारेमे अहाँ सभके तऽ प बहुत
हँ बढ़िया छै बढ़िया छै बढ़िया छै होल छै अपने सब
हँ जेनाकि अपना सभके जे खरना होइत छै कतेक सुन्दर लागैत छै
बहुत नीक लागै छै
दिवाली होइ छै छठि होइ छै जेनााकी एखन मधुश्रावणी होब
अभी तऽ मधुश्रआमनी चालू हयत अहाँके क तारीख छै तीन छै अगस्त तीन अगस्त उनतीस से तऽ जैसे सावन स्टार्ट हो जाइए
हँ हँ जेनाकि ई भऽ रहल छै तऽ ई सब हमर सबके मिथिलांचल मे त ई सब प्रसिद्धे छै जेकि होइत रहे छै अच्छ ई कहू नेपाल गेनौ है जनकपुर कहियो गेनौ है की नइ
न जनकपुर न गेललिय इ गेलल त ह ठ कहे छै सीता दे हँ
हुनकर जे ससुराल छै तऽ बहनोइए हैं
प्रोज्ट छी
हुनकर मायिका छै आर ससुराल छै अयोध्या मे
हँ जनकपुर गेल छी
गेल छी घूमल छी केह यहाँ पे जनकपुर ब अच्छा
ऊपर और जनकपुर मे जे ऊपर छत छै ओऊपरो मे घूमल छियै
हँ हँ जहाँ पे मूर्ति सब लागल छै भगवान के
जे तऽ गाना सब लागल छै जे तऽ हँ जे तऽ हुनकर जेना जन्म भेल छनि केना उ पैघ भेल छथिन केना हुनकर पापा दस हुन हँ
सब घुमले छी हँ एगो सिनेमा हॉल भी है वहाँ पे एक घंटा के एक घंटा के आधा घंटा दिखबैयए वहाँ पे
अच्छा जनकपुरमे
हँ ओहि मंदीलीमे
हँ हँ ओहिठामे देखबैत रहै छै आओर ओहिठुमा आब राम राम एगो किताब आबे छै तऽ ओहिमें अहुं लिखके दऽ सकैत छी अहाँ जतेक बेर अहाँ नाम जाप कऽ कऽ दऽ सकैत छी
नहि ई चीज ई चीज के पता नहि ई चीज ने कने छै
आ मतलब तइके मतलब अहाँ कोनो पर्वोमे नइ गेल छलहुँ मतलब नॉर्मली घुम
नॉर्मली नॉर्मली घूमै ल गेल छलिए न
ताहिके चलते अहाँ नहि देखने हेबै अगर कोनो भी पर्व जेनाकि होइ छै ने हम पर्व सब अयोध्या सीतामाय के छै बियाह सभ होइत छनि
हूंम्म हूंम्म
ओइ सबके टाइममे जेबै ने तऽ अहाँसबके ओसब चीज देखयके लेल मिलत जे अहाँ नइ देखने छी फिलहालमे ओ सब चीज हँ
वहाँ पे गेली रहै ई गंगा आरतीके समय गेली रहै वहाँ पे
हँ गंगा सागर छै ने तैठुमा गंगा आरती होइ छै साढ़े सात जे संध्या आरती के समय मे हँ
सुबहमे फिर अ सुबहके आरती होइ छै वहाँ पे
हँ सुबह क दी होइ छै सुबह के तऽ कते बजे होइ छै हमरा ओ नहि पता अछि लेकिन हमरा पता अछि से सांझके ने सन्ध्या आरती होइ छै जे बहुत सुन्दर लगैत रहै छै ओहिसँ पहिले भजन होइ छै फेर एकटा
हँ ओतय स्नानो कयल जाइ छै जे कहैत छै ओइठमन के स्नान करैत छै ओ बहुत ज्यादे नीक होइत छै और बहुत जगह एते छै जे घूमय वाला छै कनिबा जनकपुर मे कम जगह नै चिज आहाँ घुइम सकेय छिये नय तऽ हँ नय तऽ हुनकर घरे भ गेले जते नीक एक दिन त अहाँ के वहए मे लागि जायत पूरा टाइम लागि जायत यदि अगर बढ़िया से अहाँ देखे छिये तऽ
एक एकटा कोना दे
तीन दिन रुकली रहै वहाँ पे हम तऽ हम तऽ तीन दिन रुकली रहि वहाँ पे जेनकपुर फेर वहाँ पे भी गेली जहाँ पे ओ एक पिंड है वहाँ पे मि ठीक छै चारो साइडसं घेरल है
हँ हँ ओहिठुमा भूतनाथ मंदिर सेहो छै जनकपुर मे
हँ हँ वहाँ पे भी कोइ स्थान हइ वहाँ पे
हँ जे जाइ छै शायद मतलब ओहिठमन गेल तू जनकपुर जरूर मतलब जनकपुर जाइत छै तऽ भूतनाथ मन्दिर सेहो जाइत छी बहुत सुन्दर अद्भुत लागै छथिन देखऽ मे
वहाँ पे एक चिज एक अथि है तालाब हइ एगो मे खाली मछलीए रहै हैय वहाँं
ओ ओहि तालाब के नाम तऽ नहि पता ह लेकिन बहुत सुन्दर नाम छै जेकि ओहोमे किछ भेल छै साइद कोनो यज्ञ किछु एहन टाइप पर भेल छै जे
वहाँ पर के फोटो भी छैै हमरा पास
अच्छा तहन एहि बेर गेल छनै घूमय लेल
हँ भऽ गेलै से लगभग साल भर भऽ गेलै
तहन अहाँ समस्तियेपुर मे रहो छी एतेक नजदीक रहै छी त हम तऽ कहब एकबेर जाउ फेर अहाँ सब कोनो पर्व मे
और अहाँसब घूमू ओहिठाम एते बढ़िया जगह छै न
बहुत निक जगह छै
पुजनाय की अहाँ पहिलेओ कहने मे जे तीन दिन ओतय रहि एक बेेर और अहाँ रूक के देखेबै एतेक नीक लागत ने घूमऽ मे की कर बहुत जादे ठिक छै घुमय वला जगह छै आ ओहिठुमनके आरती सब
हूँ हूँ
हँ तहन खाना पीना की सब खेनौ ह बढ़िया बढ़िया खाना पीना की सब खेलौ अच्छा सब आदमी रहै छी अच्छा अच्छा
अपना तऽ जानबे करै छियै इधर के खाना रोटी सब्जी चावल दाल
अ ओ ज्यादा पसन्द अछि
हूँ
हँ कते के भ जाइ छै ने
ह
और
आओर सब देखियौ
आइ नहा अरे अच्छा आओर अहाँ सब नहा लेलहु
हँ हँ हँ गेली चौकपअ
जॉब कर छिय अहाँ
हं हं सब
अं बढ़िआँ अछि बहुत नीक काज कऽ रहल छी ई सब बहुत ज्यादे बढ़िया होइ छै
हँ अपना काम है ओहिके अधीन मे काम नहि करेके
नहि नहि से तऽ बहुत निक काजी खुदाजी कम सारी बात हो रहै ने पहि बाद एते यहाँ प्र करबा रहल छी बहुत बढ़िए चीज होय छै ई सब चीज
जी
अपन मिथिलाञ्चल आगाँ बढ़ते की बात नहि छै
बहुत आगा आ ई एप्लीकेशन के मध्यम द तार बर
अच्छा अच्छा तहन फेर कहिआ जायके प्लानिंग बना रहल छी अहां सब
तऽ देखियौ अगले मंथ
हँ बिल्कुल अगला मंथमे जाउ देख अग त एते केहन फेस्टिवल आबे वाला छै मतलब जे यहाँ सब पर्व जे अहाँ सब ग घुमि सकै छी बहुत नीक
अभी तऽ अह अहाँके तऽ मधुश्रावणी अभी पंन्द्रह दिनमे रह चले या पन्द्रह पन्द्रह दिनने रहैय मधु श्रावणि
हँ प्रह दिन के मना पड़े छै सुबह मे आबे छै जे डेढ़ महीना होै छै लेकिन फेर पता चलल जे मलिमास हरि जाइत छै तऽ पन्द्रहे दिनके होइ छै तऽ एहि बेर शायद पन्द्रहे दिन की छै
हँ हँ आइ पक्का घुम घूमबे तऽ नहि पता चल जे कते नीक होइ छै अपन मिथिलांचलक के सब क प्रसिद्ध चीज छै एना अहाँ जे मामा माइ मन्दर दलभदारी जी छथिन ओहिठाम ने गौरी पूजने छै
पे क्या नाम है मन्दिर मे बोटिंग का लिंस्ट
ओहिठमे त से छै तै ने
नाउ नाउ चलए ने नाउ चलै ने वहाँ
हँ हँ ओ तऽ नाओ चलै छै
उम्हर बोटिंग करे मे अच्छा लगै छै
अच्छा आँहो कयने छी
हूँ भऽगेले
बढ़ियां अछि एक बेर आ ओर जाउ अहाँ घुमिक के जेनाकि कहल ह एका मंथ मे जा रहल छी जाउ घुमू फिरू बढ़िया अछि घुना घूमऽ तऽ चाही लेकिन साथमे अपन सबके मिथिलानचल कल्चर के बारे मे बहुत बढ़िये चीज छी
बहुत बढ़िया चीज छै अच्छा
सही कहि रहल छी जाउ घूमू फिउ
ह आओर तारा मण्डल देखलि छी नहि
की कहै छी
तारामणडल तारामणडल घुमली रहें
हँ हँ हम गेल रही ने हमर तऽ मतलब घरे अछि ओ मधुबनी फेर हमसभ गेल छलै कियाकि हमरा यूनिवर्सिटी ललित नारायण यूनिवर्सिटी छै ने हमु ते इ सब पढ़ै छै तऽ ओहिठाम जाई कज प तऽ ओहिठ ज प कर
ह नजदीके छै वाँ
हँ हँ श्यामा माइ हो तऽ साथमे ओ तारामण्डली सब घुमने छी अंतरिक्ष सबके बारे मे जानेके मौका मिलै